गोर लगैय छि।
हू निके रहू कि हाल समाचार।
ठीक-ठाक। अहां सबके और सब ठीके-ठाक छैय।
ठीके-ठाक। कखन काल्हि कखन एलियै?
काईल सऽ आय रही तीन बजे करीब मे।
अच्छा।
हं, एलियै बस से।
बस स?
हं।
अच्छा, मने ओतऽ से तऽ एन एस से न अं ओटो से आयल हेबै ने यौ एनएच पर?
हं।
अच्छा, अच्छा।
हं
आओर हाल समाचार की कहाँ, लाल पिसा की कहाँ?
ठीके छैन। आय ड्रेसिंग ल लगैय काँटा कटतनि कि की करतनि? कहने छलियै आब दे दर्द कम छैन, कम होइ छैन आब। हँ।
की हेतै काँटा कटलाके बाद? काँटा कटलाके बाद प्लास्टरो करतै कि नय?
पर काँटा कटला के बाद एक्सरे करतै,, एक्सरे में देखतै की ओहिमे प्लास्टर कयल जाय कि एखन नय कयल जाय।
हूँ।
से देखतै। अगर नहि कयल जेतै तखन तऽ कहब, एखन तऽ हँ एखन तुरन्ते तऽ नहिये लगैये करतैन। जहिया सुजन नै रहतैन तखैन ते तुरंतो कऽ देतैन।
हुं।
हँ, नहि तऽ बजेतनि। कहलकनि कनि दिनमे बजा लेब, एक महिना बेड रेस्ट
हुं।
हँ सै। आइ देखियौ ने आइओ टाका कटतनि कि नहि कटतैन। ओना काल्हि कोश्चन पुछने रहियै तऽ कहै छलै जे काल्हि कटबनि।
हँ।
हूं, सैह छै।
हँ तऽ ओ तऽ देखू जे करैथ।
हँं पटियो-टटियो बदलै छै त बड पाइ लै छै।
आब तऽ अथियो करै छै यौ, कच्चा प्लास्टर करै छै। जेना ओ टाकाके उपरमे कच्चा प्लास्टर कऽ के मने पट्टी वला हं, पट्टीवला कऽ कऽ ऊपरसँ रौड जँकाँ दऽ दै छै। ओ रोड दै छै जे रोडेके सहारापर अहाँ चलबो करब।
नै त रौड के परेशन मे अथी में दै छै, रोड फिक्स केने रहै छै।
ओ अलग भेलै। आ ई ए्ंगल बना कऽ दै छै, पएरके ए्ंगल बना कऽ
हं।
ओ रोड रहे छै जे ओहि सहारे अहाँके वैह ओ अं पैरे, रोडे ऊपर अहाँके सहारा भऽ जायत। अहाँ चलियो सकै छी डण्टा-उण्टाके सहारासे।
अच्छा।
हँ ओ पैरके जकां, पैरके ए्ंगल बना कऽ रोड सेट कऽ दै छै पैरमे।
हँ, हँ, से तऽ अबै तऽ छै। ओ लेकिन दवाई या अपने खरीदय पड़ै छै।
हँ तऽ अपने खरीदय पड़ैत छै। खरीदय कि सेट वैह करैत छै ने सेट वैह
हँ खरीदऽ पड़ै छै अपने ओ सेट कऽ देत।
हँ तऽ सेट जे क ऊं ऊं ओ जे रहै छै तऽ ओहिमे अहाँके ऊं ऊं सेफके चान्स बेसी रहै छै।
हँ ओइमे ओतेक पाइप अथी नै जर्क नै पड़ै छै।
पएर पर परिते नै छै, ओ लगा क अहाँके लागल रहल हरदम जे, अहाँ ठाढ़ो जे भेलहुँ ओ त अहाँ लोहा पर ठाढ़ हेबै, हँ। त ओ अहाँके जत टूटल ऐछ से त अहाँके लटकले रहत त ओ असर नै परै छै।
हँ।
ओ लोक लगा दैय छैर पैर वला छियै ने ओ त एखन कमजोर रहबे करतै छ महीना। हँ तैं तै लोक आइ काइल खर्चा करै छै एक। बेेर जहने भ गेल तखन फेर ओ दुबारो जे ऑपरेशन कर परै छै त खर्चा त ओतबे लगतै
हं त खर्चा त ओतबै लगतै
हँ तैं दुआरे लोक ओ हं ओतेक खर्चासँ बचैके लेलइ कनी आओर खर्चा केलक ओ लगा देलक।
ह
हुं से कहबनि एक बेेर सोनूके पुछथिन ओ जे ओ से। फ्टीके लिए लगौनाइ बड्ड जरूरी छै हमरा हिसाबे।
हँ पुइछ लेबैय।
अहाँ की करबै अहाँ सब आइयो रहबै आ कि नै अच्छा उं बुच्ची
हँ हम त लगैया रहबे करबै आइ।
आइ अहाँ रहबै?
हँ
अच्छा से किया कोनो काज? अ अच्छा ओ यदि मने छोर छोड़तनि त।
हँ
जो छोड़तनि त सङ्गे सङ्गे काल्हि कखनो काल्हि परसूमे चल जाएब से बात
डॉक्टरो स पूछि लेबै आ किछ किछ कोनो कागज तागज सेहो ठीक ठाक करेबाक छैय।
कोन कागज?
उहे अ नाम ताममे अथी एजमे कनि अथी गड़बड़ा गेल छैय न
केकर?
ओएह मे डॉक्टर वला अथी रिपोर्ट सबमे।
डॉक्टर अच्छा हुनकर वलामे अच्छा।
हँ हँ
ओ अच्छा ओ सोनू अपन ओइमे इन्श्योरेंसमे निकालथिन से,
हँ हँ हँ तै तही दुआरे
अच्छा
से सब ठीक ठाक करेबाक छैय।
हूँ हूँ हूँ।
आ कनी मनी पाइयो बांकी छै ककरो ककरो लग से पाइ लेबाके छैय आ हँ सैह सब छैय। तकर बाद एतनि देखतनि की कहै छनि नै कहय छनि
हूं
तकर बादे किछ। किछो
हँ से त ठीके छै देख ली केना की होइ छैय।
हँ आब अहाँके
ओझा कखन औता? खेनाइ बेरमे औता कि नैय?
से नै फोन नै एको बेर केलथि कखनि एता
अच्छा।
हँ कहलथि हमरा जखन समय भेटत तखन हम आबि जाएब।
हूँ
अच्छा
आब की करता से तऽ उहे कहता।
हां, तऽ अखन इहाए दू दिनमे अहाँ अपन जे दरभंगा मे छी तऽ कॉल सब ई सब पूरा क लियौ बुझलियै ई कॉल वला काज अ ते मे दोसर बला आ ओ छै ओ अथी वला कहै छलौ सॉरी, देखियौ की कहऽ गेल। हां ओ जे आ कखनो अहाँ फ्री हाएब नै। ठाकुर होता, ठाकुर होता तऽ हुनका कहनै छियैन अथी वला उँह। ओ जमा बन्दी बला उम्म पेपर द बात करै लै।
हां।
हां खथियान द बात करै लै से पुछबैन जे केलखिन कि नै।
अच्छा, हुं।
हुनका एक बेेर मुन पार देबैन जे ओ कनि करैलै गप्प करथिन।
अच्छा, हां मुन पार देबैन साँझमे।
हां आ नै होयया तऽ एकबेर जा कऽ अपनो दोस्त से भेट करियौ ने, हम ओय दिन गप कयने नै उठेलै। ते फेर कहलियै एखन करबैन उम्म भेट हाएत तऽ अपने एक बेर पुछ
रैहते कहाँ छथिन यू।
किया नै रहथिन किया ने आठ से पाँच खाली ड्यूटी रहै छैन।
अ हां तकर बाद उ घर मे घुस जाय छथिन, बाहर नै निकलै छथिन।
तऽ घर मे चल जाएब।
हां देखबै घर हम घर पर नै जाय छै ना।
हुं आ नै से डॉक्टरबा के मुन खुशी होय छैन, कोय जे ओहना बिना काजे जाय छन तऽ हुनका बड मुन खुशी होय छैन, हां सब तऽ जाय छैन काजे लए नै। हां। बिना काजे हुनका दुकान कोय जाएते नै छैन आ से जे बिना काजे जेबैन हुनका मुन खुशी होय छन। हां जे भाय कखनो बिना काजो आएल हें।
हां।
काएल खुना उहो भेटल छलऽ।
के।
अन्नी।
अन्नी, अच्छा ओ।
हां एखन लगैया शिपरा, सुम, हां एखन लगैया दुनू बहिन आएल छथिन।
अच्छा की कहलिक अन्नी की करै छै।
ई पता ने की करै छै, एना-एना एकदम सूखा, टटा गेल छै।
पुछलियै नै।
नै तऽ ओते काल के टाइमे नै भेटल। ओ हां आ रोड पर भेटल छलाए। हां गप्प भेल। गप भेल की केना ठीक-ठाक, ओ गाड़ी से छलऽ।
हां।
आ तात मे जाम लाएग जाय छै।
हूँ।
तऽ ओते गप-सप नै भेल हमरा कहलक आबै छी, हम कहलौ हां देखियौ काएल खेना। हां तखन सब, सब आएल छैथ। तऽखन आउ ह। उनकर हँ देखैत छियै।
अच्छा।
सहे सब। ।
ह आओर नव गप सब, बेबी एल छै कि नय।
कह, हँ।
एलेथ।
हँ एल तऽ भऽ गेले ने दस-पन्द्रह मिनट।
अच्छा, हुनका तऽ छुट्टिए नहि होइ छन कखनहु। गप्प करतैथ हं।
भरि दिन देखऽ खेनाइए ओनाइ बनबैमे लागलग है छैथ।
हँ तऽ एखन हुनका सेहो बात छनि, लोकसभ जुटिए रहल छनि।
हं।
तऽ क तसऽ करत।
सैह होइ छैन।
आओर हाल-समाचार।
आओर सब ठीके-ठाक अहाँके?
नास्ता पानी भऽ गेलै?
नाास्ता पानि अथी भेलै बादाम भेलै कनी।
हँ।
हँ काल्हि त ममोज तमाोज खा गेलियै अथी गैस जका बनि गेल।
नहि तऽ अण्ट बणट चीज बाहरके बेसी नहि खैल।
नहि काल्हिखिन सभ गेल छलखिन तऽ भेलै कहलखिन सोनू किछु नाास्ता-पानी तऽ सएह एलै खाली कहाँ बेच गेलियै दूए तीन टा केलियै तऽ ईमे गैस तऽ बनि गेल।
मोमोज अखनका टाइममे बरसाती टाइममे बड खराब पी करै छै ओनाहियो मोमोज बड्ड खराब चीज छै, मोमोज कोनो हँ बाहरी मोमौज नहि, नहि नीक।
काँचे मैदा रहै छै। हँ।
सैह सब गपशप। आ बाबूसँ गपशप भेल रहए कि नहि?
कहाँ।
ओकर बाद गप नहि भेल हँ?
नहि गप नहि भेल भिनसरकेो आवाज दिखा चाहला।
हँ।
हँ हमहु चाह रा ख लै छी।
हूँ।
हँ सएह सब नहि तकर बाद। गप नई भेल या।
अच्छा।
हँ बेबी के भेल छै ने अखने कहबी कोटा पर आयल छी।
हूं।
हँ लगय कोटा दैत हेते आइ।
भऽ सकैएा।
हँ ओ एक दिन दै छै तऽ आ फेर पाँच दिन नहि दै छै सएह सभ होइ छै।
हँ हँ
हँ आर अहाँ कतऽ ड्यूटी?
हँ एखन तऽ ऑफिसे में छी।
अच्छा।
ह समय केहन अहाँ सभके?
समय मेघ लागल अछि, हवा बहैया, मौसम एक नमबर कहियौ।
हँ, नहि लेकिन गर्मी हमरो ओ तऽ समय हमरो ओहने अछि लेकिन गरमी नहि कम छैय।
नहि गर्मी उएह छैय। अहाँ अन्दर-बाहर जयौ तऽ हवा बही छै तऽ ठीक-ठाक। हँ घरमे गरमी ओनहिए छैय।
ठाकुर ठाकुर गेला ड्यूटी?
ठाकुर गेला ड्यूटी।
की सब हाल समाचार? कुशल मंगल छथि ने ओ?
कुशल हँ कुशल मंगल छथि खुश छथि कैल तऽ हाफ पेंट एगो खरीदने रहैत हम कहलियैन हमरे दऽ दियअ।
हूँ।
हँ कहलैथ ठीक छै लऽ लिअ।
हँ।
जान आ छोटका ठाकुरके की हाल समाचार।
उनको ठीक ठाक।
आइ रील बनबै छथि।
हँ बनबै छथि कखनो कखनो नाच करैत रहैत छथि। हँ।
अखन अहिटा एलियै कि झाजियो एयलथि हँ।
एखन हमीटा एलियै।
नहि नहि बुचिय की छोटका झाजियो?
नय नय उएह टा।
ई छोटका नै ऐला सँ? जाह से केना? एहिबेर रहि गेलखिन।
हँ रहि गेलखिन एहिबेर।
जिद् नहि केलखिन।
नहि अपन मोबाइल छलैन मोबाइलमे अपन देखैमे लागल छलाह।
तऽ मोबाइल हुनका कत छलनि बुची तऽ अपन मोबाइल अनलखिन ने यौ।
हँ तऽ मोबाइल छैन ने यौ एक दू टा खराब वला छैन तकरा ठीक करा के बिना सिम के।
हँ।
हूँ चलै छैन।
अच्छा वाइफाई लगा कऽ वैह, हयो प्पा कहै छेलैथ अनेऱो अनील अनिलो अहाँके वाईफाई लगोलैथ हँ?
वाइफाइके एखन ऑफर एल छलैय एक नम्बर छलै एयरटेलके पन्द्रह सौ में दै छलैय।
हँ।
ढाई महिना फ्री।
हँ तऽ ओ कोन गप छैय? ओ तऽ हरदम दैय छैय।
आब आब त पच्चीस सौ मे दैय छैय।
नहि यौ पचीस सौ मे छ महीना फ्री दैय छैय। सेहो बुझल अछि?
अ छमे म ढाइए महीना फ्री दैय छय छ महीना फ्री दैय छय हँ यौ।
हम लगबैय छी, हम इएह काज करै छी तऽ अहाँ हमरा कहै छी की?
अच्छा तखन नय कहब अ हाँ ओना होइत हेतै एन नहि छै लेकिन।
सबठाम छै। ओतौ सऽ हम करबा देब हँ जिओ वला जेतै एयरटेल वला जेतै सब अपन ओतबै लेतय। तीन हजारमे पच्चीस सौ मे तीन हजारमे अहाँके छ महीना। आओर कोनो चार्ज नय।